हेलो हँ नमस्ते सखी की हाल चाल छै
नमस्ते नमस्ते तू बताव तोहार हाल चाल
सब ठीके छै सखी तऽ भोजन पानि हो गेल छै कि न
अभी तऽ नै हमर माय गेल छै की करे
ओ तऽ आओर बताबऽ सखी तोहर बाबूजी के तबियत सब कैसन छै
हमार बाबूजी के भी तो निके छै अभी तऽ कुछ दिन पहले दबाइ लेके आबै रहै छै
हूंम्म हँ सखी आजकल तो बड़ बीमारी सब उमर देख के आबेना छै आजकल तऽ छोट छोट बच्चन लोकके भी दर तरह तरह के बिमारी होवै छै हँ पहले के समयमे एक उमर हो जाइ छै तब बीमारी पकड़ै छै लेकिन आजकल तऽ छोट से लेके बड़ से लेके बूढ़ तक सबके बीमारीये बीमारी आजकल तो स्वस्थ लोग बड़ी कमे मिलै छै ने तो केकरो ने केकरो कुछ ने कछ तरह के प्रॉब्लम रहबे करै छै हमरे माय के ऐं कमर के नस खिचा गेल रहे छै तऽ कहे छै हमर माय की बड़ी ओकर मे लहर रहै छै आ घुटना मे दर्द रहै छै घुटना फूल जाइ छै तऽ यही सब आजकल बीमारी बड़ी तरह तरह के निकलल रहै छै सखी
हूंम्म
खान पान के भी बड़ी उ तरहके उ मिलवट के वजह से आर रहन सहन के जीवन शैली पे परिवर्तन होवै छै से शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ी असर पड़ै छै
हँ आ बाजार के तो सामान कोई बोलबे न करै छै कि खायके स्वास्थ्य खराब रहै छै ने बाहरके सब बनाबै छै तऽ बोलै छै कि नहि खाय के चाही लेकिन सब तो बाहर के खा खा के तबियत खराब कर लै छै
हँ सखी बाहरमे पता नहि कैसन पानी यूज करै छै तऽ
मसाला यूज करै छियै
हँ आर खुल्ला मे रख देवै छै तऽ मक्खियो ओकर मे लगै छै जानबे करै छै मक्खी तऽ कते कते गन्दगी स्थान ' बैठे छै ओकर बाद खाय वाला समान पे बैठ जाइ छै तऽ ओहो सब बिमारी के कारण होवे छै सखि
हँ
तऽ तोहर गर की बनल रहे छै सखी
हमार यहा तो बनल रहे छै दाल भात आ परोड़के सब्जी
हू आओर बताउ सखी है जे तोहर बहिन पढ़ाइ करके ऐलथिन कि नहि अभी ऐले हे
अभी तो नहि आयल छै ऐ छै थोड़ा देर मे
हँ तऽ वही बोले छिये सखी के आजकल तो बड़ बीमारी के कोनो ठोर ठिकाना न छै आजकल तो लोग आओर अभी तो सखी मौसम ज भी चेन्ज होवे छै ने बदलाव के वजह से सबके सर्दी खाँसी बुखार आबे छै, अभी तो हमर माइ हमर मौसी से बात करै छै। तऽ बोले छै कि बड़ी शरीर मे दर्द छै सर्दी होयल छै तऽ अभी ते मौसमो के प्रभाव छै कि लोगन केँ तबियत खराब होबै छै
हुँ
हमर यहाँ तो हमर मायके तबियत खराब होे छै कुछ दिन पहिले तऽ दबाइ लाके एते नहि रहै छीयै
आजकल तऽ सखी बिना दवा दारू के तऽ ठीके न होवे छै कोइ बीमारी पहले के समय मे पहले के समय में तो लोग घरे के नुकसा अपनावै छै, तऽ बीमारियो ठीक हो जाइ छै अभी तो घरेलू उपचार कुछो सुनबे नहि करै छै बिना। दवाए दारू सुइया के
हँ
पहले के लोगन कहे छै क बुतरू के आँख में काजल लगाबै से आ ठीक रहै छै लेकिन आब कहै छै कि छोट बुतरू के आँख मे ल काजल लगाबैसँ इन्फेक्शन हो जाइ छै
हँ हम के भी तऽ ' डॉक्टरे मने करे छी ने आँख मे कुछ लगाबै छ तऽ हम भी आँख मे तऽ कुछ लगेबे न करे छिय
तऽ आजकल सखी बाजार के काजल मे का का केम आ कल से बनै छै तऽ ओसभ तऽ ओ आँखके हानिए ने पहुँचाबै छै आ पहले के लोगन बोले छै कि धुआ से आख आँख साफ होवइ छै लेकिन आब तऽ धुआँ से आँख लाल लाल हो जाइ छै बहुते आँख के लोगन के तऽ आँखो खराब हो जाइ छै तऽ पहिले के लोगन के बात से तो अब चले के होबे के न चाही ' अब तो घर के उपचार कुछ सुन बच्चा लोग के भी तुरन्त कुछ तबियत ख़राब होबै तऽ तुरंते डॉक्टर के पास ले जाय पड़े छै आ घर मे घरेलु उपचार से के इन्तजार न करे पड़े छै नहि तऽ ढेर तबियत खराब हो जाइ छै
ह
पहिले कहे छै कि बच्चा लोग के अ सरसो के तेल है जे लगाबे के से ओकर से हड्डी मजबूत होवै छै लेकिन आज चलतौ डॉक्टर लोग तरह तरह के अलग अलग तरह के तेल देबे छै कि नहि सरसो के तेल ठीक न होवे छै तऽ की कहै छै सँ खी आजकल तो घरेलू सबकुछ खतमे हो गेल रहै छै सभ डॉक्टरे पे निर्भर करै छै आब त सुन बच्चा के तबियत खराब होवे छै तऽ डॉक्टरे के पास ले के जाय पड़े छै आऔर हजार बजार तो खर्चा होइए जाय पड़े छै
ना बतओ बिना डॉक्टर से पूछके तऽ कोइ दबाइ बिना देबे के चाही आ न घरेलू क घरेलू दवा ए त खााय से कुछ तऽ होबे न करै छै
हँ सखी आजकल जरी सुन लापरवाही बढ़ते के मत मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान होव के पड़े जान मान के ली हो जाइ छै के पड़ै तऽ यह चलते आजकल लोग डरे रहै छै भी कुछो होवै छै तऽ डॉक्टरे से देखाबै छै
ह
तऽ सखी की हू तऽ वही ने सखी आब के लोगन तऽ ई सब की है पैसा के खर्चे न बढ़ै छै आब तो सब चीजे मे बिना पैसा के तऽ सखी एक डेग न चले के पाबै छै आजकल त हजार बाजार कैसे खतम हो जाइ छै मार्केट मे उ प कते न चलै छै सखी हजार बजार तो लगे छै जस दस बीस रुपआ होवे छै वैसे उड़ जाइ छै एक बार मार्केट जायके के बाद तो पांच सो रुपआ तऽ खर्चा होना ही होना है
हू दबाइ बिना तऽ कोइ कमे नहि होबे छै
तऽ हैये ह सखी तऽ ई सब भी तो खर्चा बढ़ले रहे छै ने तऽ यही सब मिलाजुला के आजकल महंगाई के मार झेले पड़े छै आदमी लोगन केँ
ह ह महगाई भी तऽ खूब बढ़ गय छै ने
हँ सब चीजवे के दाम बढ़ल रहे छै गैस के भी वैसे ही दाम बढ़ल रहे छै खाय पए के सामान भी वैसने बढ़ल रहे छै गरीब लोगन के बड़ी सोच समझ के चले पड़े छै तऽ बहुते दिक्कत छै सखी गरीब लोगन के आजकल जीवन यापन करैमे
हूंम्म
आओर बोलै सखी तोहर सब देने के मौसम कैसन छै
अभी तऽ मौसम कनी खयल छै धूप तऽ खतम हो गैल छै
हूंम्म ठीके छै सखी मिला जुला के तऽ मौसम ठीके चले छै लेकिन हमर इलाका मे बहुते गर्मी छै
अभी तऽ एने मौसम तऽ ठीक कैले छियै धूप नै कैले छै आओर हवा हल्का हुल्का चले छै
हमर इलाका मे तो खैर गर्मीमे तऽ शाम के मौसम बड़ी नीक लगे छै हमर घर जे हय उ नदी के किनारे छै तऽ साममे बड़ी अच्छा हवा चलै छै तऽ सुकून मिलै छै गर्मी से जरी
हँ हमरो तो घरे के पास नदी छै तऽ ठंडा मे तऽ खूब ठंडा लगे छै आ गर्मी मे तऽ ठण्डा ठण्डा हवा भी चले छै न
हँ सखी हमरो इलाका मे बड़ी ठण्ड पड़े छै ठंडा के टाइम मे तो लगे छै एकदम धूपे न निकले छै एकदम लगे छै कि हार्ड तक कँपा देबे छै ठण्डा के टाइम मे लेकिन हमनी के तो ठण्डे ठीक लगे अच्छेसँ सखी काहेकि यहाँके गर्मी बड़ी बर्दाश्त करैके बाहर रहै छै तऽ ठण्डा के मौसम मे जरि घूमे फिरे मे ज्यादे ठण्डा भी न जरि हल्के ठंडा पड़े छै तऽ घूमे फिरे के ठीक लगे छै गर्मी मे तऽ कहुं घूमे के निकले के मने न करै छै
यहाँ तऽ ठण्डा तऽ खूब करै छै गर्मी मे तऽ कामके हवा भी खूब चलै छै ठण्डा ठण्डा
ओ ठीक है सखी हमरा के एगो काज आबै छै तऽ हम करै छियै तोहराके बादमे फोन ठीक
ठीक छै
ठीक